प्रणा की भेल अखबार देख की भेल भाई अहाँ केँ देखै छियै हमे केँ अखबार देख देख कऽ अहाँकेँ बड गम्भीर और परेशान भऽ रहल छियै गरम गरम चाय पिउ
की भेलो आरती की बोलियौ बहुत देश केँ गंभीर समस्या छै गो महँगाई पहिले तो खायमे गाँवमे शहर म सब जगह एकठो आजादी रहल मुदा आब जे जुग छै उ कहूँ शान्ति से नै छै महंगाइ केँ करण स आब की हो रहल छै कि एखबार नै बुझू मानसिक तनाव कऽ पुलिन्दा छै अखबार खोले देरी सब सा पहिले महंगाई केँ माँ केँ देखबा कऽ भेटैत छै कनि चाय तऽ देखू चीनी कतेक महंगा भैए गेलै चाय पत्ती केँ दाम सेहो आसमान छू रहल छैय
सही कहलो चाचा अहाँ तऽ शक्कर केँ देखी कऽ चिन्ता भऽ गेल हे मुदा अहाँ बात एकदम सत्य अछी अब तऽ चाय पीनाइ सेहो गरीब कऽ लेल तऽ पैघ बात भए गेला अछि
अरे आरती खाली चाइेके बात नहि ने छै। देखू अखबार मे लिखल छै जे गैस सिलेडर के दाम फेर से बढ़ि गेले अब अही कहु जे मध्यम वर्गीय परिवार छै। से कतय जाय आ जे गरीब मजदूर छथि ओ सभ फेर से गोइठा आर कर। दकानेपर खाना बनबै लेलऽ मजबूर भऽ गेल छथि
हँ काका अहाँ बिल्कूल ठीक कहि रहल छी हम शहर मे रहि के पढ़े छी। तऽ हमरा आर इ बात बेसी महसूस होयत अछि कॉलेज के हॉस्टल कें फीस मेस के खाना ऑटो के भाड़ा सभ किछु एते बढ़ गेल छी जे बाबूजी कऽ हर महीना पैसा पठाबे मे कते परेशानी होय छै से हमहूँ जानै छियै
तोहर बाबजी से हम कहलुक बात केने छलिय हैं ओ कहि रहल छै लऽ जे आप ने बचत ने हम कोनो चीजे रहबे नहि गेलै। ज कमाउ से बाजारमे दऽ कऽ चलि आउ पहिले हम सभ पाँच सए टाका लेल लैत छलहुँ तऽ पूरा महीना के राशन भऽ जाइ छल आब पाँच सए टाका सतह एक दिन कऽ नीक जकाँ तरकारियो नहि होइ छै।
हँ चचा एकरा हम सभ अर्थशास्त्र मे इन्फ्लेशन कहैत छी। जखन बाजार मे मुद्राक मूल्य कम भए जाइत छै आओर सामान कऽ दाम बढ़ि जाइत छै मुदा हमरा देश मे उत्पादनक सँ बेसी जमाखोरी आ पेट्रोल डीजलके दाम बढ़बाक कारण भऽ रहल छै
हू। डीजल वाला बात एकदम ठीक केलो केक गाम मे जखन हम सभ ट्रैक्टरसँ खेत जोतायब छी तऽ डीजल के दामक कतेक बेसी छैय जे जोताय ककर दर दुगुना भऽ गेल छैय आब जखन खेती लागत बढ़त त अनाजक दाम तऽ अपने बढ़ि जायत
बिल्कुल चाचा जी। जखन डीजल महग होइत छै तऽ मालवाहक गाड़ीक के भाड़ा बढ़ि जाइत छैय जे तरकारी या फल दोसर राज्य से आबे छै ओकर परिवहन। खर्चा बढ़ाव से उपभोक्ता के ओकर बेसी दाम चुकाबय पड़ैत छैय।
हू मुदाई एकटा बात बुझि नहि आबत सरकार त कहैत छैय जे किसानक आय दुगुनी भऽ गेलै मुदा गाम कऽ किसान के देखू त ओ तऽ आबो ओतबे परेशान छथिन हिनका सभके अनाजक नीक दाम नहि भेटै छनि मुदा बाजार मे ओही अनाजसँ बनल आटा चाउर हमरा सभ के कते महगे भेटैत छै
ई बहुत पैघ अछि चचा जी बीचक जे बिचौलिया छथि ओ सब सारा मुनाफा कमा लेैत छथि किसान सँ सस्ता दाम मे अनाज कनि कऽ कोल्ड स्टोरेज मे जमा कऽ लैत छथि आ बाद मे कृत्रिम कमी पैदा कऽ कऽ ओकरा महग दाम मऽ बेचैत छथि
हुँ अच्छऽ आरती ई तऽ भेल खाने पीबाक बात आब कनि शिक्षा आर दवाई बीमारी कऽ बात कहू तोहर चचेरा भाय अमित कऽ कॉलेज मे एडमिशन करबाक छै ओकर फिस सुनि केँ तऽ हमर कपड़ार कपा कपड़ारे घूमि गेल
ओहि तऽ हम कही रहल छलहुँ आब शिक्षा कोनो सेवा नय रहल गेल अछि ई एकटा बहुत पैघ व्यवसाय भऽ गेल अछि प्राइवेट इसकुल आआर कॉलेजक फीस एतेक बेसी अछि जे आम आदमी अ अपन बच्चा केँ उच्च शिक्षा देबाक सपना देख केँ छोड़ देेलक अछि कॉपी किताब इसकुल बस भाड़ा यूनिफॉर्म सब किछु आम लोक कऽ पहुँच सँ बाहर भऽ गेला अछि
हुँ आओर दवाइ - दवाइ कऽ तऽ पुछबे जा नय कहू गाम मे जखन ककरो तबियत खराब होइ छै तऽ बुझू ओकर पूरा परिवारे कर्जमे डूबी जाइ छै आ डॉक्टर बाबू कऽ फीस ओकर बाद एते ए ते जाँच आओर फेर ओतबे महग दबाइ गरीब आदमी तऽ बिमारी सँ बेसी दबाइ केँ दाम सँ जरी जाइ छै
हँ काका सही कहलहु जेना स्वास्थ्य सेवा सँ सँ बेसी महग भऽ गेला अछि हालाँकि सरकार आयुष्मान कार्ड जेहन योजना सब चलेने छियै आ मुदा गाम गाम धरि ओकर सही लाभ आबो सबके नय मिल करी रहल छै अस्पताल सब मऽ दलाली आओर प्राइवेट क्लीिनिक कऽ मनमानी पर लोग रोक लगनाइ बहुत जरूरी छै
हुँ आरती एकटा बात हम अर देखै छी महगाई तऽ आ छिये मुदा हम सभ अपन आदत सेहो तऽ कनि बिगाड़ी लेल छी पहिले लोक गामक शुद्ध दूध दही खाइ छल आब गामक लोक सेहो बाजार से पैकेट वला दूध आर केमिकल वला दही कीनि केँ आनैत छथि
सही कहलहु अब अहाँ एकदम पक्का बात कहलहु चाचा जी कतहु नऽ कतहु हमर सभक जीवनशैली सेहो एकर कारण छी आब लोक गाम मे साग तरकारी उपजाइ छोड़ि रहल छथि सब गोटा कऽ बाजार पर निर्भरता बढ़ि गेल छै अछि जखन अपन उत्पादन कम होत तऽ महँगाइ तऽ मरतही
हू आओर ई मोबाइल कऽ खर्चा देखू गाम मे जितने गोटा छथि सभ कऽ हाथ मे महग महग मोबाइल छै हर महीना ओकर रिचार्ज के दाम बढ़ि जाइ छै। पहिले लोक चिठ्ठी पत्री सँ काम चलाबैत छेल आब इन्टरनट कऽ बिना लोक कऽ खाना नहि पचैत छै
ह ह चाचा मोबाइल तऽ आब जरूरत भऽ गेल अछि मुदा हैं ओकर फालतू उपयोग दिखावा। निश्चित रूपसँ मध्यम वर्ग के आर्थिक बोझ बढ़बैत अछि। लोग अपन हैसियतसँ बेसी महग फोन ई एम आइ पर किनि लऽ रहल छथि जे बादमे मानसिक तनाव के कारण बनै छै।
हू आरती। हमरा मिथिला मे तऽ कतेक पाबनि तिहार होइत छै। कोजागरा, भर, बिहा, शादी, मुण्डन सभ उत्सव आब कते खर्चीला भए गेल छै। इहे से सोची सोची क डेरा उठाइत अछि। मखान कऽ दाम देखू कते बढ़ि गेलै।
जी चचा मिथिलाके संस्कृति त अहिना सेहो बहुत सत्कार वाला अछि। हम सभ पाहुनके सेवा मे कोनो कमी नहि छोड़ैत छी। मुदा आब महगाई के कारण लोक पाबनि तिहार सेहो छोट कऽ छोटक के मनाब लेल मजदूर भऽ रहल छथिन। मखान, दही, मछली जे हमर मिथिला के मुख्य पहचान थ ओकर दाम आब सामान्य लोक कऽ बजटसँ बाहर भऽ गेल अछि।
हू। देखू कते दुख कऽ बात छै ने जे मखान हमर अहाँकेँ गामक पोखरिमे होइ छै आ ओ बजार मे जाके अतेक महग भेटाय। भेटाय जात छै जे गाम कऽ लोकोग ओकरा किन कऽ खाय लेल तरसैत छी।
ह एकर मुख्य कारण ई छै जे गाम मे प्रसंस्करण के व्यवस्था नहि छै। जखन गाम कऽ माल बाहर जाय छै तऽ किहो ब्रांडिगो के ओकर दाम बढ़ि रहल छै।
हू
आ ओकरा मे यदि ह यदि गाम कऽ मे उद्योग लागत तऽ गाम कऽ लोक के रोजगारो भेटत। तकर सामानो सेहो सस्ता भेटतकऽ
हू सही बात कहलकऽ तो आरती तोहर बातसँ तऽ बुझाइत अछि जे तोहर अर्थशास्त्रकऽ पढ़ाइ सफल भए रहल छौ। मुदा ई कहू जे एहि महँगाइसँ बचबाकऽ कोनो उपाय छै कि हमसभ ऐना ई महँंगाइ के चक्कीमे पिसैत रहब।
उपाय तऽ छै चच्चा मुदा एकरा लेलऽ सरकार आर जनता दुोनु के प्रयास करय पड़त। देखो जे हमे अहाँके बजै छियै पहिल उपाय। हमर सभके अपन गामक आत्मनिर्भरता परसँ वापिस आन जे छोट मोट साग तरकारी छै ओकरा अपन घरक बारी मे उपजाय पड़त। आ दोसर उपाय सुनू कक्का फालतू के दिखावा आऔर फिजुल खर्ची पर रोक लगाबय पड़त। बियाह - शादी में जे कते टका बर्बाद कल जाय छै ओकरा बचा कऽ बच्चाके पढ़ाई आर स्वास्थ्य पे खर्चा करके पड़त। आ तेसर उपाय सुनु कक्का हमे बजै छियै अहाँके सरकार का जमाखोरी और काल बाजारी पर कड़ा कानून बनबै चाही ताकि बिचौलिया सब आम जनताके लूटि नहि सकै
वाह बारती तोँ तो बड़ी जानकार भए गेलै कतेक सुन्दर बात कलहु यदि सभ गोटा अहिना सोचय तऽ महँगाइके मार कनि कम जरूर भऽ सकै छै हम सब गामक लोग आ फेर से अपन बारी आ झाड़ी पर ध्यान देव
हँ चाचा आर सबस पैघ बात जे हमरा सभक गामक नवयुवक छथिन हुनका सभके गाममे रहि कऽ कृषि व्यवसाय सूरु कंरबाक चाहि जखन हमसभ अपन सामान खुद बाजारमे बेचब तऽ मुनाफा सीधे गामे नेआयत
चल तोहर ई सोच हमरा बहुत नीक लागल चलू आब हम खेत के कात जाइ छी कनि देखिय जे मजदूर सब की क रहल छथि आ फिर बात मे भेटाएब तऽ फेर बात करब
चलू ठीक छै गोरलगे छीए ककाअहाके
खुश रहू